नमस्कार मित्र
नमस्कार कल्हि हम परिवारक संग एकटा सुन्दर यात्रापर गेलु जाहि लेल हम बहुत दिनसँ योजना बना रहल रही आखिरकार ओ सपना पूरा भेल आ एहि यात्रा क अनुभव जीवन भारी मन पड़त
बिलकुल ई सुनि के बहुत खुशी भेल अहाँ शुरूसँ अन्त धरि पूरा यात्रा विस्तार सङ्ग सुनाउ ताकि हमहूँ ओ अनुभव आनन्द ले सकी आ भविष्य मेंओहि स्थानपर जयबाक योजना बनि सकी
यात्रा पर जाय से पहिने हमसब टिकट बुक करलहुँ जरूरी सामान बैग में रखलहुँ कपड़ा दवा पानी मोबाईल आ जरूरी कागजातसभ ध्यानसँ तैयार केहरलहुँ
ई बहुत नीक बात अछि कारण बिना तैयारीके यात्रा कष्टदायक भरऽ सकैत अछि समय पर योजना बना लेल सङ्ग यात्रा आरामदायक सुरक्षित आ आनन्ददायक बनी जायत अछि
यात्राक दिन ब भोरे भोरे हमसब उठलू स्नान ध्यान कयलु भगवान पूजा कयलू नास्ता कयलू आ समय पर घर से निकले स्टेशन दिस रवाना भेलू
बिल्कुल मित्र स्टेशनपर पहुँचक बाद की की देखल लेल भेटल लोकक भीड़ टिकट जाँच ट्रेनक प्रतीक्षा आ वातावरणक अनुभव विस्तार सङ्ग बताउ
हँ अनुभव विस्तार से बताउ अ स्टेशन पर हजारो यात्री भीड़ छल सब अपन अपन गाड़ी पकड़े मे व्यस्त छल ओ शोना लगातार भ रहल छल सुरक्षा कर्मी सभ चौकस छलाह
बिलकुल ट्रेन समयप आयल कि देरी सङ्ग आयल आ सीट आसानीसँ भेटल किी किछु परेशानी भेल
सौभाग्य से ट्रेन समय पर आयल हमरा सबके आर चित सीट भेटल सामान ठीक सँ रखलहुँ आ आरामसँ बेसी गेलहुँ
ट्रेन समय खिड़कीक सङ्ग बाहर दृशसँ अवश्य बहुत मनोमोहक लागत होयत ओकर वर्णन करू
सही कहलू ट्रेन खिड़कीसँ हरिहर खेत नदी पूल पहाड़ छोट छोट गाँव छाग ब्रीज अनिल आकाश अद्भुत दृश्य देखि मन बहुत प्रसन्न भए गेल
ट्रेनिक यात्रा कालमे अहाँसब भोजन कतय कयेलहुँ आ की की स्वादिष्ट वस्तु खायल हो
हमसभ घरसँ बनावल भोजन सेहो लेले रही बाट मे स्थानीय व्यञ्जन सेहो चखलू जाहीक स्वाद बहुत स्वादिष्ट आ यादगार छल
यात्रा में लोक सबस भेट घाँट सेहो रोचक होइत अछि कि कॉकरोर्च परिचय भेल
हँ हमर डिब्बा में केतो नीक लोग भेटला सभ अपन अनुभव साझा कलनि मित्रता पूर्ण व्यवहार कैलनी आ यात्रा सुखद बना देलनि
गन्तव्य स्थानपर पहुँचलाक बाद पहिल अनुभव की छल
स्टेशनसँ बाहर निकलिते स्वच्छ सड़क हरिहर वातावरण शान्त माहौल आ स्थानीय लोकक मधुर व्यवहार देखय के मोन बहुत प्रसन्न भेल
बिल्कुल ओतऽ अहाँ सब पहिने कत घुमैत गेलहु
बिल्कुल पहिले पच्चीस तब पर पर्यटन स्थल देखल गेलू ओत प्राकृतिक सौन्दर्य स्वच्छ वातावरण आ ऐतिहासिक महत्व देखि के मनगद भऽ गेल
बिलकुल ओ स्थानी इतिहास सुनी केतेक नीक लागत
स्थानीय ग्राइड ओ स्थानीय इतिहास वित विस्तारसँ सुनन लानि जाय हमर ज्ञान बढ़ल आ ओ स्थानिक महत्वपूर्ण बुझायल
बिल्कुल मित्र फोटो आओर वीडियो सेहो बहुत बोनेने होयत अब
हँ परिवार आ मित्र सबक संग बहुत फोटो खिचेलू सुन्दर वीडियो बनालू ताकि ई यादगार छनि सदिखन सुरक्षित रहै
बिलकुल मित्र स्थानीय बाजार सेहो घुमलो कि नहि
अवश्य छै स्थानीय बाजार बहुत आकर्षण छल ओत हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह कपड़ा और स्थानीय वस्तु किनलु
बिल्कुल स्थानीय भोजन फेर सङ्ग खायलहु
हँ प्रसिद्ध स्थानीय भोजन खायलहु स्वाद बहुत अलग आ लाजवाब छल सब परिवार बहुत प्रसनन भेल
यात्रामे कोनो कठिनाइ सो त न आयल
थोड़ा वर्षा भेल मुदा हम सब तैयार रही छाता और रेन कोट रहने कष्ट नहि भेल
बिलकुल सुरक्षा पर सेहो ध्यान देने रहहिनी
अवश्य सामानक रक्षा मोबाइल पर्स आ जरूरी कागजात सब सुरक्षित रखलु आ सावधानी पूर्वक यात्रा कलु
स्थानीय लोकक व्यवहार केहन छल
सब लोग बहुत स सहयोगी विनम्र आओर अतिथि प्रिय छलाह जाहि अपन अपनापन अनुभव भेल
यात्रा में सभसँ बेस खुशी कतय भेटल
प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यावरण और परिवारक संगङग बितओल समय आ नव अनुभव सबस बेसी खुशी देलक
किछु नव सिखै लल सही भेटल
हँ समाजक महत्त्व अनुशासन स्वशता पर्यावरण संरचण आ स्थानीय संस्कृति सामान्य करबाक सिखलहु
यात्रा शिक्षा लेल सेहो उपयोगी होइत अछि
निश्चित रूप से यात्रा सबकछ तक बहरक वास्तविक ज्ञान भेटैत अछि आ शोज विस्रित होयत अछि
वापसी यात्रा कहिया शुरू भेल
दू दिनक घुमलाक बाद हमसभ वापसी लेल स्टेशन पहुँचलहुँ ह समय पर ट्रेन पकड़ि लेलु
बिलकुल वापसी में मन उदास भेल
हँ सुन्दर स्थान छोड़ैत समय मन थोड़ा उदास छैल मुदा मधुर य याद स सभ सङ्ग छल
बिलकुल घर पहुँचे के की कहहिलूक
घर पहुँची के भगवान के ध्यान देखलू सम्मान व्यवस्थित कयलू आ परिवार सघ यात्रा पर चर्चा कयलहु
यात्रा कैसे सफल रहल
हँ यात्रा पूर्ण रूपे सफल सुरक्षित ज्ञानवर्धक मनोरञ्जन आ जीवनक अविश्वरनीय अनुभव साबित भेल
आहाँके बात सुनिकऽ हमर से यात्रा करबाक इच्छा बहुत बढ़ि गेल अछि
अवश्य मित्र मौका भेटतै परिवार ओ मित्र सबक संग्ग यात्रा जरूर करू कारण यात्रा जीवन में खुशी अनुभव ज्ञान आ नव ऊर्जा भरि देैत अछि
धन्यवाद मित्र अहाँके पूरा यात्रा सुन के बहुत आनन्द भेल आब हमो नीक योजना बना क सुरक्षित अनुशासित आ यादगार याता करबाक सम्पति लेल अछि
सच कहलो
हँ मित्र
आज आर एकटम आरकटा बाद याद आलै जहस तर सङ्ग चर्चा करब जखन हम मिथिला सभ्यता इतिहास आर गहराई सब पढ़ैत छी तखन बुझाइत अछि जे ई भूमि केवल एकटा राज्य क्षेत्र रहै छल बल्कि वैदिक ज्ञान आध्यत्मिक चिन्ता दार्शनिक विश्राम सामाजिक न्याय संस्कृत समृद्धि कृषि सभ्यता लोक कला लोक संगीति विधता और मानवीय मूल्य एहो महान केन्द्र छल जाहि से सम्पूर्ण भारतीय सभ्यता निरन्तर प्रेरणा ग्रहण करैत रहल अछि
बिल्कुल मित्र आहाँक बात पूर्णतः उचित अछि कितक तऽ प्राचीन कालमे मिथिलाक नाम वैदक राज्य रूपमे प्रसिद्ध छल आ एहि राज्यक शासन व्यवस्था न्याय प्रणाली विद्वानक सम्मान धार्मक सैनणता आ लोक कल्याणक नीति एतेक विकसित मानल जाइत छल जे दूर दूरक राज्यसब सेहो एहि राज्यक उदाहरण देत छलाह
मिथिलाक माटी केवल धान गेहूँ मक्के दहला और तिलहा उपवाज वाला उरक भूमि नही रहल अछि बल्कि ई माटी अहल असंख्य विद्वान कवि दार्शनिक शांत कलाकार आ सामाजिक सुधार के जन्म देने आछी जे सम्पूर्ण भारत बौद्धिक परम्परा वृद्धि करबाक महत्वपूर्ण कार्य कैरले
बिल्कुल मित्र मिथिलाके लोक जीवन मे धर्म आ आध्यत्मिक गहरा प्रभाव सदिखन देखल जाइत अछि मुद्दा एकर अर्थ केवल पूजा पाठ नहि बल्कि सत्य बोलब न्याय करब अतिथिक सम्मान करब माता पिता के सेवा करब गुरु के आदर देव अ सामाजक हितमे काज करब सेहो मानल जाइत रहत अछि
सच केलहुँ हमरासब के अपन पूरर्वज योगदान के अस्मरण रखबक आवश्यक अछि ए एक त ओ सब अपन परिश्रम आ त्याग विद्या अनुशासन और सकारात्मक माध्यम से मिथिलाक एहन पहचन निर्माण कलनी जे हजारो वर्ष वितला उत्पाद सेहो लोग गर्व संग ओकर चर्चा करैत छथिन
बिल्कुल मित्र मिथिलाके ग्राम जीवनमे जे सादगी अपना सहयोग परिवारक एकता लोकचार आ सामाजिक समता देकर